हाँ
ठीक अइ तू बता
ठीक छैय।
की करै छैय। आओर
हेलो
जस्ते ऐ पढ़े के
हेलो हुँ कि पड़े छ आवाज कनिथी लगै छौ नहि जाइ छौ आवाज
हाँ पारे हाँ -हाँ एलो -एलो तुरते पढ़के उठलऽ है!
अच्छा पढ़के उठले है वाह हा -हा
आब कनि देर बाद कनि खेबै ताहिके बाद फेर बेसबे तुऽ नहिलै -
हेलो
हेलो तू नहेला
नइ - नइ नहलो है
हाँ हम तऽ भोरे नहैलो।
अच्छा हम नहि नेेलहुँ उठलियै पाइन, ताइन, भइर देलियै फेर सुति रहलियै उठि कऽ
आ आओर सब कहीयो
आओर सब ठीके छैय
हुँ आइ भऽ जेतौ
भो जतै पक्का
हाँ -हाँ लाज नहि होइ छैय तोरा।
नय दिक्कत नहि होइया हमरा अपना आप ल विश्वास नहि होइया। तोरा पर होइए।
देखीही न हइया साँझ सास तऽ वए ही होबाक चाहि,
वेलिडेशन वला, हम जे रिफ्रेश कखनो मारे छियै हम मारबे नहि करबै। कखनो मारैत छियै तऽ हमरा दैये जे पहिने अहाँके जे टास्क अइ ओ पूरा करू
अच्छा आइ आब जेतै हमरो पर हमरो पढै वला हेतै ऑडियो वलिडेशन
कोन वला वैलिडेशन कॉल बला?
काल हँ हँ काल। छोड़ आर छोड़ छोड़ हँ हँ। और सब। की कहै छै खेनाइमे आइ की बनतै?
खेनाइ मे मम्मी की बनेलियै। आलू बोरा के सब्जी बनेलकैये।
अच्छा।
भिंडी के भुजिया और साग हु सागो भूज भूजलकैये, हँ सब चीज हमरा नीके लगैये एहिमे।
ठीक छौ तहन जाह रात के राति के खेनाइ।
हुं हुं हमरा एहिमे सब चीज बोरा के सब्जी हमरा बड नीक लगैये। भिंडी के भुजियो नीके लगैये सागो नीक लगैये।
हुं। आ आब सबटा अछि।
और सब ये।
गै कते हम खाय ले लगलियैये आइ काल्हि जे लगैये जे अपने देख के लगैये कते मोट भऽ गेलौं हे।
कतेक खेने रहियै माछ किये ने सीखेबही गै मोट कि हेबही, आश्चर्य्य बात छौ।
नहि की इ सब सबने उसके देख के कखनो लागैये कते मोट
नहि मोट भेलियैये एनाहिए बुझाइ छौ।
हुं। लेकिन हम दिनमे एक बेर देखै छियौ ने
हू।
अ ल ह नहि छै। ा कर लेबै। हेलो।
आरे तऽ पहिले नास्ता तो नहि करै छलिहे।
नहि हमर नहि कहियो सब रोटे हमर हमरो
तो एक बेर दिन मे खाना एक बेर रातिमे खाना खाइ छिही गै। देवते छें।
अबनी
गै आवाज बड
अर हम हेलो।
ह ह। हेलो, आवाज नै जाइ छौ। धत तोड़ीके की छै नेटवर्कके।
हेलो हेलो तोहर अबै छै सब
कखनो काल तोहर कटि जाइ छौ। शायद कखनो काल तोरा हमरा नहि जाइ छौ।
ठीक छ।
हँ आबि जाइ छै, हँ हमरा अबैया। तोरा दै छौ।
न हँ।
हू हू कहे हम चाइयो पी रहल छी, ओहोमे बीजियो जाै छै तू कह।
आ ताजे। तऽ जे छै, ने से हँ एक बेर खइयै लेकिन आब एखनी छै।
फेर आवाज क गई तू कब। तु छै एहन जगह पर तोहर आवाज सँ बार बार कटे छौ। अच्छा आब तु तऽ हमरा देखाइ छैय।
आ गेलियो।
अऽ। हँ ज्यादातर होइ छै, जे हम दोसर एक दोसर के देख।
कहिए ह।
बाजै।
बापरे ई त तेऽ हवा छैय हँ।
हँ हवा के आवाज हमरो अबैया ओ सनसनक के फोन मे मारै छै। गे माय कतेक कोटे छै, आवाज गे बार हेलो। हेलो। देखि किछ नहि होबै छै, इहे कॉले रिजेकट भ जेतै। हेलो। किछ नहि बुम भऽ गेल हेलो। ओजारी बैस कऽ बजै ओ बड़ बड़ बुम छैय। खुरिचे छैय, कि कॉल हयकि कट गेल हेलो। हेलो। ओते दुर नहि जाइ छैय, मा बाध हेलो। जेहो ओबै छलयो सेहो नहि आबै छै, आब हेलो। सुगाय छो गेय। हेलो। देखहि न ओकर भेह हो हंसेत हैते, देखकर हलओ हलओ करैत हैते।